हेलो
हँ की हाल चाल है
ठीके छै अहाँ आपन कहियौ
अपनो बढ़िया कहिया चैल गेलियै अहाँ मधुबनी
काल्हि ही चलि गेलियै
ओ हमरा भेल जे छिहे
नहि काल्हिहे साँझमे चैल एलियै बाइसे तारीखसँ बौआ सभके इसकुल छलै ने खुजल
हँ हँ आब तऽ इस्कुल वला धिय पुता जकरा भऽ जाइत छै तकरा तऽ ओकरे समयसँ चलय पड़ैत छै
हँ हँ तै दुआरे अहाँ हँ खेनाइ पिनाइ बैन गेल खेलाइ भइयो गेल छल भूख लागल तै दुआरे आइ खा लेलियै सबेरे आइ दिनमे रोटिए कहने छलखिन बनाउ रोटी बनेलियनि तैयो चचाके भात के भूख लैग गेलो तऽ कहलखिन जे सवेरे बना लिअ हम सवेरे खा लेब
तहिया भाते पर मोन जाइ छै
हँ आ बाकी चीज अहाँ एक दिनसँ दोस दोसर दिन खा लियौ त अहाँके मोन भरि जायत आ भात रोटी सभ दिन खइयौ तऽ अहाँके मन नहि भरै छै
इहो होइ छै ने जे भात जहिया नहि बनेबै तहिया मोन वएह पर जायत
वएह पर जायत
हँ आ गर्मी मे भात खेनाइ मतलब अपना आपके अथी केनाइ गहबरीत केनाइ मोनके किया तऽ पचैत नहि रहै छै
तै दुआरे नहि हेते तऽ अहां रोटी अहाँ कटबो खालीयौ त' तऽ मोन नहि भरै छै आ भात एक कर खा लियौ तऽ मोन भैर जाइ छै
हँ एखने हमहूँ छलहुँ ओहि घरमे बैसल तऽ आकांक्षा आयल छलए कतेक काल तऽ गपशप भेलै
अच्छा
हँ हँ ओ रुकि गेल ने कहलक आब हम नहि जायब फूल दीदी एखन
अच्छा अच्छा
हँ तऽ कहलक मम्मीसभ काल्हि खन भोरमे चलि जेतै मम्म आ मोन खराब बुझाय काकीक के भऽ गेल रहैन
अच्छा अच्छा
हँ तऽ ताहि दुआरे कहलक जे मम्मी के तबियत खराब भ गेलै ताहि दुआरे नहि गेलै काल्हि खन भोरमे से मम्मीसभ चलि जेतै हम दस तारीखकेँ जेबै
विकास का बुझाइ जेथिन पहुँचाबै लए
हँ हॅ
हँ ताहि दुआरे एहि दुनूटा की करैया
दुनू टा सुति गेल सब सुति गेल चचो सुति रहले ऽ दुनू बौआ सुति रहल हा हा ओसभ दिनमे नहि छलए सुतऽल बुझलहुं दिनमे नहि छलए सुतल तऽ ओसभ अपन खेलक आ सुतल आ चचो अपन थाकले रहै छथिन तऽ अपन खेलखिन तऽ पड़ि रहलखिन
आहाँ तबे सो एकटा काज हम अपन कऽ ली
हम सोचलहुँ अहाँसँ कनि गप्प कऽ ली कतेक दिन भऽ गेल गप्प केला भैर दिन तऽ नहिऐ होइय कैल
सही बात छै
अपन रातिकेँ टाइम भेटैए तऽ अपन गप्प कऽ लै छी
हँ आ तैमे अहाँके हम एतहु हमहूँ राति कऽ फीरिये रहै छीयै एतऽ नेटवर्क पकड़ै छै हमरा सासुर मे तऽ अहाँके घरमे टावरे नहि पकड़ैत रहै छै छतपर जाउ टहलै लए तहन नीकसँ गप्प हैत
देखियौ
हँ एखन तऽ घरोमे पड़ल पड़ल केहन सुन्दर गप्प करैत छी ओत्त प पुता ने की छै बाप रे बाप ने लोक छै नहि टावर छै ने कौआ देखबै ने कुकुर देखबै बाप
ही ही
किछु नहि छै यै
माँ के नहि कहैत छियनि केहन गाममे बियाह करा देला
गाम तऽ अहाँके जे लोकके कहबै आहा बड्ड सुंन्दर गाममे अहाँके बियाह भेल ऐ कोइलक एहन गाम हुए आ लेकनि जखन लोक जाइया ओतय रहैया तऽ उएह बुझै छै जे कि कोन गाम छियै से
कोन गाम छी आ लोके से अहाँ के कनि नीक रहै छै ने अहाँ सब दिन लोक मे रहलियै
लोकमे होइया काकि रोडे साइड मे घर छै जहिना एतय ऐछ तहिना ओतो छै लेकिन अहाँ एक टा लोक नइ देखबइ रोड पर चलैत गाड़ियो बस नहि चलै छै अपना सबके छै न जे लोक सभके देखबै चलैत कखन हरदम चलिते रहै छै रौदो बसात मे
हँ हँ
आ एतऽ से नइ होइ छै छै एतय अहाँ के देखबे जे भम पड़ैत रहत लागत की जे कोन गाम मे एलौ ह
कोनो गाछी वृक्षी घूमय ल आयल छी तहिना एक तऽ हाबो ताबो जे बहत से चारू कात घर छै अंगनामे हवा जेबे ने करै छै
देखियौ
हँ कनि छत पर जाउ तऽ छत पर कनिय एक रती आफियत भेटैत रहत तऽ ओहो म ऐखन डर होइत रहैया चिड़ैय चुनमुनी दुआरे तैयो उल्टा आँचर लऽ कऽ तऽ कनि काल घुमबे करै छियै मोन नइ तऽ फ्रेशे नइ लागत
तऽ छैहे की
अँंगना छोट छै न ओहिमे अहाँ कते दूर टहलबै टहलै ल कहने छै डाक्टर एत तऽ हम अपन असोरा पर जे चाइर बेर चैल लेलियै तऽ हमरा आब जरूरत नइ ऐ चलयके
जलत नहि अइ चलयके आ एहिठमा तऽ इहो छै ने जे एक रत्ती दलान स घरे कऽ लेलहुँ अहाँके एक बेर दू बेर दलान पर गेलियै तऽ अहाँके मंदिर के बराबर भऽ गेलै
भऽ गेलै हँ
आ सासुरमे तऽ अहाँके नइ न निकलतै लोक
नहि निकलते आउ गलियए भरमे टहलू तहू मे अहा के जगह कम छै ओ सीमेंट पर चलैत चलैत त पैरो दुख खै लगै छै न
छै हे कि हमरे जे अरिया पेट मे तऽ अहाँके ओहिठमा रहिये त अहाँके पूरा देह हमर रहे एकदम स जाम भ गेल आ से हम माँ अहाँके कहथिन जे सीढ़ी पर चढू आ उतरू सीढ़ी पर चढू आ उतरू दस बेर क सीढ़ी पर चहरियै आ उतरियै
ओहूमे तऽ डाँर ध लइ छै लोकके
से तऽ धऽ लै छै लेकिन मजबूरी मे लोक की करतै जे काज कहे छै आ अगर ओ काज कऽ लेलकै ओहिसँ अगर आदमीके सुविधा भेटलै तहन तऽ ठीके छै न
ठीके छै हँ तऽ की करबै
तै द्वारे वेह सीढ़ीपर चरहै छलियै उतरै छलियै तऽ अहाँके अंगनो तऽ हमरसभके बड़की टा छै न दस बेर बाथरूम मे जाइत छलियै तऽ अहाँके भऽ
भऽ जाइ छलैया हं से तऽ होइते छलैया आ यै दोसर बात देखियौ न तेहन लाइट के अखन कऽ देने अछि जे बाप रे बाप लगे नहि होइ छै से नीक नहिऐ रहतै तऽ नीक रहतै ओ पंखा एक रत्ती क हिलै छै अहाँ ओत्त तऽ कते काल जेनरेटर चलै छलेह भोर मे
हँ जेनरेटर मोटर नइ चलै छै तऽ जेनरेटर चला कऽ अपन टंकी भरा जाय काल्हिए एलौ ह
नइ हम एलौ भोरमे आइ भोरे एलियै साढ़े सात बजे
अच्छह अच्छह
एकरा सकेँ जायके छलै चन्दा बेटाके मुरनमे जे तैयार रह हम अबै छी छियो त हैं हैं क नहेलौं तकर बाद में अहाँ के किछ नास्तो नइ केलोँ ओत्त स विदा भेलौं लौं से आठ बजेमे एत्तसँ गेल चुनिओ गेल रहे काइल्हे खन पियूषके माँ सभ सङ्गे
अच्छा
हँ तऽ काल्हि रश्मि अबैया
अच्छा
हं बच्चा के लऽ कऽ दूती जतरो हेतै हँ एके दिन ल काल्हि आयत आ परसू जायत
अच्छा अच्छा
हँ तऽ उएह तैयो अरदारा पातरि पड़ल छलए अहँ औतो
हँ काल्हि कहथिन माँ जे नहि जाउ पातरि छै रुकि जाउ फेर कहलियै मांयै काल्हि रूकब तऽ फेर काल्हि रुकहे पड़त तखन तऽ परसू जाउ
परसू जाउ हॅं
त तऽ इसकुलो छूटै छलैया आब भऽ गेलै आइसँ नओ बजेसँ दू बजे के भऽ गेलै हँ एते दिन सात बजेसँ बारहे बजे छलै आब आ
तैयो एहिबेर बहुत दिन तक अहाँके उ भोरका इस्कुल केलकै एतेक दिन तक नहि करैत छै
एतेक दिनसँ नहि करै छलैए
रौद दुआरे फेर नहि भऽ जेहन गर्मी पड़ि रहलैए तऽ की करतै बच्चाभके जान बचबैके लेल सरकार करै छै
तेँ ने चाहे बन्दे कऽ देतै चाहे भोरके करतै
हँ तऽ आओर की
आब दू बजे मे अबै जाय जाय गेलयै जाय काल में दऽ एलियै हम आबे काल मे अपन क का लऽ केऽ चलि ‌ऐलखिन नहि दूर छै कनि
अच्छा दूर छै हँ तऽ अहाँके धियो पुता सब छै शान्त तऽ ने ता दुआरे ओ लऽ जाय पड़ैत हे त आ लऽ आबऽ
हँ तें ने गाड़ी ताड़ी कहलियै लगा देबै असगर नहि विश्वास होइया जाए देबऽ के
तैं ने दुनू भाय बहिन छै से आइगे
बदमाशे छै भऽ सकैय कहिं कुदिये जाय गाड़ी टेम्पूमे सँ चाहे उतरिये जाय कत्तौ हँ लरिए लेलकै ताहिसँ तऽ नीक जे संगेहे जाइ छियै संगेहे अबै छियै
हँ यै कनि लेटे सेटे एतै लेकिन पहिने ओकरा सभके
संगमे तऽ से तऽ गाड़ीसँ सवेरे जाइ छै अबै छै गाड़ी हँ नओ बजे क इसकुल छै साते बजे गाड़ी वाला लऽ कऽ चलि जाइ छै आ द दू बजे छुट्टी होइ छै तऽ तीन बजे साढ़े तीन बजे तक अबै छै गाड़ी वाला से पहुँचाब लेल अहाँके ओकरा घुइम घुइम क' आबऽ पडै़ छै सौंसे घूमय छै हँ ओकरा ई नहि ने रहै छै हँ एकटा बच्चाके छओ सए रुपैआ
आ ओना जे अहाँ अपने पहुँचेबै तहन
तऽ तहन किछ नै बस फीस दियौ आ किताबके पाइ दियौ ड्रेसके पाइ दियौ बस भऽ गेलै
तऽ ओतऽ प्राइवेट इसकुल छै से ओ हमरा भेल क सिन्टू कका बला स्कुल उनका त इसकुल बहुत नामी गामी छै
हँ तऽ ओ इम्हर छल हमरा नहि बुझल छलए कोन इसकुल छै
हँ ओतहि अहाँके घर रूमसँ कनि दूर छनि एक रति देखने छियनि हम घरडेरामेजे हम गेल रहियै तहने ने सभटा देखने रहियै हँ ओतऽ गेल छियै ने तऽ हम ओ अष्टजाम जे भेल रहै तऽ सभके लऽ गेल रहै
हँ
टेम्पू लोक सब गेल रहे
देखियौ
हूं अपने अखन ननकी चलबैए टेम्पू तऽ बढ़िआँ पाइ ताइ भऽ जाइत छै आइ चंदा के उएह आनलकै यए
एं
आ बचकी ओहिमे हेल्फहरियै पाइ ताइ ओसलैवला जे कन्टे कन्टेक्टर होइए
हँ
ओ जे समधियौर चलि गेलखिन से ओहिना मैलछाने की कहाँ पहिर कऽ
हँ तऽ चन्दा आइ चलियो एलखिन
हँ मधुबनी चलिओ एलै ओकरा सभके अहाँके मूड़न होइ छै ने तऽ गीतनाद नहि होइ छै पातैर तातैरि नहि पड़ै छै लेकिन तैयो पातरि देलखिन ने
हूं
हँ लेकिन आब ओतय सभटा भऽ गेलै तखन चलि एयलखिन भोज काल्हिए छलनि हेँ आइ बस केश कटायल गेलै आ तकर बाद अपन चलि अबय जाय गेलै
तऽ भऽ गेलै ने जहन भोज भात काल्हिे भऽ गेलै तऽ अहाँके आइ की भेलै मूड़न भेलै बस बच्चा के चलि एयलै
हँ हँ तऽ ओहो आयल छलखिनेँ चन्दाके माँ चन्दाके लाल काकी घूमय लए साँझमे कनिए काल रहथिन यै वर्षा के बच्चा जे सुन्दर छै
हँ बड़ सुन्दर बच्चा छै
हँ देखलियै आयल छलै लऽ कऽ हम तऽ पहिले दिन देखलियै ओहोमे टकरा गेलै काकी अरदारा पातरि देने रहे रहथिन त खुओबय लेल नै नै चन्दा काल्हि की परसू एतै चपाही
अच्छा अच्छा
कहलखिन हं मिसर जी चलू भेंट घाँट करा के सबसँ अनने आ सा क छै टिकट चलि जायत सात तारिख क' ओ दिल्ली
अच्छा
ताहि दुआरे कहलकै जे अबै छियौ तऽ काल्हिखन गीतनाद हेते बच्चा एतै ओकर पियूष के बेैटी तऽ
हँ
हँ कहलकै बड़ सुन्दर बच्चा छै गुंजा सभ कहलकै दीदी लगे छै जेना कि ठोड़ के ब्लेड से कनिए काटि देने रहै ततबे पातर ठोर छै
तऽ माय ओ सुन्दरे छै बापो सुन्दरे छै तऽ बच्चा सुन्दर नहि हेतै
आ यै काकी आर्या केहन रहै बच्चामे
तें न
बाप रे बाप के नहि ओकरा लए सहनता लगै केकरा नहि आ से केहन हड्डी हड्डी देखाइ छै
से छै एते टा टा बच्चा छै छओ साल सात साल के बच्चा छै एकटा क रोटी ठीक खाइ छै तऽ की हेतै शरीर मे से
एकरास सभके कहियो ममरखा नइ देलियैए
हू सब दिन तऽ ममरखा देलियै गाम गेलियै तऽ हमर माँ कहलकयै जे ओ ढोका घोंघा जे होइया तकर पानि सात दिन पिया देबला सेहो पिया देलियै
किछु असर नै एकरा सब के ओने खागेल
कि ससल बाहरके सामान दियौ हँ तऽ से सब ब खायत आ बदमाशी हल्ला करे छै त ओहो तऽ शरीरे पर पड़े छै
हँ ओ तऽ होइते छै
हल्ला करै छै माइर करै छै तऽ ओहो तऽ शरीरे पर पड़े छै छिचियाइत रहे छै ओहिसँ की होइ छै जेनाजे इ सबटा शरीर के खतम होइ
खतम भऽ जाइ छै हँ आ बिना ई सभ माइरे सुनै नइ छे गप सबप तऽ ई सब बुझबे नइ करै छै माइर खा खा के हेहर भऽ गेल
आ ऊपरसँ स्कूलो कनि दूर भऽ गेल छै तऽ ओहो कनि देहपर पढ़लैयए
हँ रौद होइ छै न बच्चा कतबो किछु करबै तऽ बच्चे छै